हेलो! राधे -राधे!
अहाँ कम, आवाज कम आबि रहल अइ। हँ हलो। राधे-राधे, राधे-राधे कहू की समाचार।
बढ़िआँ छैय कतय घर भेल अपनेके।
हमर मधुबनी जिलामे भेल घर। धगचरी नवटोली, हँ जिला मधु मधुबनी हँ नवटोल।
कोन प्रखण्डमे पड़ैत छैय।
बेनीपट्टी।
अच्छा बेनीपट्टी।
ह- हँ।
की नाम अछि सोनी।
सोनि ठाकुर हाँ।
अच्छा ठाकुर।
हँ।
शादी-शुदा छियै अहाँ अपने।
हँ- हँ।
अच्छा हसबैंड की करैत छाइथ।
हसबैंड एतय आसाममे गवर्मेंट जॉब छनि एहिठाम अहाँके मेडिकल डिपार्टमेन्टमे एस- डब्लू छथिन।
अच्छा आसाम गुहाटी।
हँ।
प्रोपर गुहाटीमे रहै छाइथ।
हम्म एतहि रहै छैथ।
अहाँ घर पर।
नहि हमहुँ अतै छी।
अच्छा आसाममे छियै।
हँ -हँ।
अच्छा, खाना बनबै छियै।
हँ उएह करैत छी आर की करू।
की सब, की सब बनबै छियै।
कोनो खास तऽ नहि रोटी आरो चिली पनीर।
रोटी पनीर।
हँ- हँ।
तऽ अहाँके नैहिइर कतऽ भेल।
हमर नैहर तऽ कहबे केलहुँ हेँ नवटोली धरजरी जे अइ नवटोली हमर नैहर भेल आ सासु सुर हमर भेल मुजफ्फरपुर जिलामे। सम्भुता जजुआर लग पड़ैत छैय ई गाम।
अच्छा मुजफ्फरपुर।
हूँ मुजफ्फरपुर।
एते दूर किया बियाह कलेलियै।
एतऽ पप्पा सब रहै छलखिन हँ ने आसाममे तऽ आब एके जगह हमर ससुरो रहै छलखिन